हेलो हेलो
हँ न
नमस्कार
नमस्कार
आजकल आज कॉलेज से इंडट्री रियल विजिट भेल ज अनुभव भेल तऽ हमरा तऽ एकदम अचम्भित करि देलक हम तऽ सोचैत रहली छी जे अगर कॉलेज एहन विजिट नियम करैत रहै तऽ हमसभ छात्रक ज्ञान कितऽ बढ़ि जाइ यहाँके विचार छै यहाँ मनमे की चलि रहल छै आर
अभी हमरा तऽ बिजिट सचमे बहुत महत्वपूर्ण बुझाायल हम तऽ किताबमे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लाई चेन पैकिंग क्वालिटी कन्ट्रोल सेफ्टी रूलस सब पढ़लियै लेकिन जहन ओ सब चीज अपन आँखि सामले देखलियै तब हर चीजके मतलब बदलि गेल हमरा तो लगल जे उद्योगमे सब एक एक मिनट एक एक स्क्रू एक एक मूवमेंट क कीमत होइ छै
हँ सही कहै छी हमरा खास करयके मैनेजरजीक बात बहुत नीक लागल ओ क रहल छै इंडस्ट्रीमे काम करबाकक मतलब सिर्फ नौकरी नहि बल बल्कि जिम्मेदारी अनुशासन आ समय पालन हम तऽ ओ सुन कऽ सोचलै ई अरे वाह एतबा गम्भीर तऽ हम विद्यार्थी जीवनमे नहि अपनाबै छी
मैने जे जेकरा प्रोडक्शन हॉल व हमरा घुमेलखिन ओ प्रोडक्शन हॉल तो हमरो मन मोहिले लगैत छल एक पूरा अलग दुनिया एक तरफ मशीन ट्वेंटी फोर ब सेवन चल रहल दोसर तरफ लो चेकिंग मे व्यस्त तेसर तरफ चेकिंग होइत आो जगह मे मेटेरियल लोडिंग होई हर स्टेशन पर अलग अलग लोग अलग काम लेकिन सब एकदम जुड़ल हुआ
हँ आब प्रोडक्शन विभागमे जे बड़ी बड़ी मशीन देखलहुँ तऽ हमरा तऽ ओ देखीके द् भीगलक कतेकके तेज गतिमे मोट र घूमेमे बेल्ट क क म म अगर एक जगह रुकि जाय तऽ पूरा सिस्टम प्रभावित होत तऽ हम तऽ सोचलियै एहने जगह पर काम करब लेल कतेक आदमीके कन्सेन्ट्रेशन मज मजबूत होइत छै
हमरो तऽ एहन लगल सबस नीक तऽ हमरा ओ ऑटोमेटिक सिस्टम देख जखन मशीन खुदे पता लगे छै जे कखन स्पीड बढ़बैत कखन घटबैत कतेक सेंसर कटेब टेक्नोलॉजी हम तो मैनेजर जीक पुछलियै ईसभ चलाबैमे गलती होइत छै तऽ बचला एक छोटी गलती लाखो रुपआके नुकसान करि सकै छै हम तो सोचलियै अरे बाप रे आन टेंशन मे लोग रोज काम करैत छै
हमरा तऽ ओ नीक लागल जखन सुपरवाइजर सबके समझा रहल छै ई मशीन गरम होइत। छैे हाथ नहिह देब हम तऽ हँसी देलियै हमरा तऽ मशीन कोनो बात नही कुरत मुदा सुपरवाइजरके सिखाबयमे भी एक विशेष कला रहै छै।
हम। बिलकुल हम तो डिजिटल मशीन मोहित गेल प्रोडक्ट एक नजरमे बता देल छल पास या फेल ओ मशीन एक कमाल हम तो कई बार सोचलियै अरे वाह टेक्नोलॉजी तो इन्सान। टेक्नोलॉजी तो इन्सान आँखि से तेज अगर आदमी गलती करी सकै छैे मशीन तऽ नाप मे गलती नही करै छै।
अभी सेफ्टीवला सेशन तऽ बहुत जरूरी रहल छै हेलमेट ग्लव्स शूज मास्क सुरक्षाके चारि मुख्य हथियार छै इंस्ट्रक्टर जी कहि रहल छल इंडस्ट्रीमे। काम करबा मतलब खतरा से खतर के सङ्ग दोस्ती हम तऽ सोचलियै बिलकुल सही अगर सुरक्षा पहिरल नही तऽ जानक जोखिम तऽ।
हम तो ओ सेफ्टी डेमो मे देख लिय जखन दो आदमी बिना हेलमेट पॉकलिफ्ट के पास गेल तऽ सेंसर आवाज देने लागल हम तो सोचली अरे बाप रे मशीन आदमी से जहाँ सजग सक हमरा तो सबसे निकल लागल जे इंडस्ट्री मे हर चीजक नियम छै कतेक लाइन कहाँ। चलै छै कहाँ खड़ा रहै छै कहाँ मोबाइल एलाा कहाँ बिलकुल मना।
हाम आउ बोर्ड नो एन्ट्री विथ आउट। परमिशन एकदम सिनेमाके सीन लगला रहल छल हम तऽ दोस्तके कहि देलियै। अरे ई जगह जेम्स बोंड वला जगह। उज्जैना छै। ह
लंच मे जे खाना देल गेल ओ बहुत साधारण छै लेकिन भूख मे बहुत स्वादिष्ट लगल हम तो रोस्टेड रोटी या सब्जी पूरा खा गेली।
हम तऽ दो थारी खा लेलियऽ हमरा तऽ इंडस्ट्रियल किचेन देख देखैके नीक लागल सब तरह स्वाद साफ सफाइ अनुशासन ओ लोग किक लग लगैत छै। कोनो धक्का धक्काधक्की नहि हम तऽ सोचलियै कॉलेजमे सेहो एहन व्यवस्था होइत तऽ बहुत नीक होइ छै।
लंच के बाद जखन हमस घास पर बैठलिय तऽ पूरी क्लास एकदम पिकनिक जैसे लागल छै कतेक गो छात्र फोटो खींचे लागल कतेक ग्रुप सॉग आय कतेक लोग बस अन्दर फीस हो रहल छै।
हँ ओ आराम तऽ एकदम स्वर्गीय रहल हवा चलि रहल धूप हल्का आओर शरीर थोड़ा थकल तऽ एकदम परफेक्ट माहौल बनल छै।
जखन बिजी खत्म होए आ हम सब बाहर आबी बस थोड़ी चलू तो मन मे शान्ति छाग हम तऽ सोचैत रही आज हम सचमें कुछ सिखलियै सिर्फ किताबन ज्ञान न बल्ि व्त। सब दुनिआके।
हमरा तऽ ओह समय एहसास भेल भेल जे स्टडी सिर्फ थ्योरी नहि प्रैक्टिकल अनुभव बेसी महत्वपूर्ण छै इंडस्ट्रीमे जखन हम देख लिअ केओ के बीस सालसँ कम करत केओ कोइ दस सालसँ। कहियओ कोइ एकदम नया ट्रेनिंग लेकिन सभमे एक डेडीकेशन हो रहल छै।
हम तो सोचलिय अगर कखनो नगरी नौकरी लेल उद्योग मे जाय तो हमरो डिसिप्लन अपने पड़त।
तऽ जखन बस यात्रा तऽ एकदम धमाल रहै। छै मयूज जी गाना छिलहट मजाक और सब छात्र एकदम फ्री मूड मे रहल छी हम तो विंडो के पास बैसल रही और हवा में हाथ। कखनी काले के आनन्द ले रहल रही
हँ ग्रुप फोटो वाला सेशन तऽ बहुत मजेदार ाव ड्राइवर ब तऽ हँसी हसी परेशान भए गेल क्लास गर्ल सब साइड मे बड़ा बइ के फोटो ले रहल आ बोय सब उट पटांग पोज मे।
एक तऽ टीचर जी बोललियै देखलियी बसमे थोड़ा शान्ति राखू लेकिन पाँच मिनट बाद टीचर खुदे हम बस सङ्ग हँस रहल ह।
तोहर की सोच आज जे हम देखलियै ओ हमरा। भविष्य को लर सोच बदलिए देलक। हम तो सोचलिय अगर उद्योगमे जाउ त स्किलके बहुत म महत कम्युनिकेशन टीम वर्क टाइमिंग। सब जरूरी छै।
सही कहै छै मुदा हमरा तऽ ई भी बुझायलए। इंडस्ट्रीमे काम कर करबबाक मतलब बस जॉब नहि बल्कि कैियर कतेक आदमी उे उएह काम सालो तक करि रहल लेकिन ओ लोग आज भी सीखै छै हम तऽ सोचलियै लाइफमे अगर बढ़ै छै तऽ हर दिन नया सीख जरूरी छै
चल तऽ अजक दिन तऽ एकदम यादगार भेल कतेक नॉलेज कतेक नया नया कतेक मजा कतेक हम तऽ ई विजिट कभी न भुलबै
हमरो मनमे ई विजिट स्थायी समिति बनि गेल आ अगिला साल अगर कॉलेज दोसर इंडर्स्ट्री विजिट करय तऽ हम जरूर जायब यहाँ सङ्ग यात्रामे मजा दुूगुना होइ छै
ठीक छै अगले साल पक्का चल अब हॉस्टल चालू थोड़े आराम करबाक जररत छै
चलू तऽ आजके दिन पूरा जीवनमे जीवनमे सीख बन क रहत ठीक बात ह